हेलो हँ जी नमस्कार
जी आइ हम अहा प मिथिलांचल कें बिआह के विषय प कप बताउ की अहाँ सबकके है तऽ बिआाह कैसे होल चाही लड़की लड़की लड़का के बियाह कैसे होना चाही केना केना तरह के रास्ता होइ छै कते कते लोग जाय छैन कते दिल्ली
आ मिथिलाञ्चलमे मतलब जे विवाहके अथी छै ओ अहाँके बहुत म बहुत अलग प्रथा छल पहिनेे विवाह तऽ अपना सब मे बहुत त जा तरहके विवाह होइ छै आ गन्धर विवाह होइ छै एकओर बहुत तरह के तीन चार तरह के बिवाह होइ छै जनाब की कहैय छै मिथिलाञ्चलमे ई छलैएा जे मिथिलाञ्चलमे एकटा जगह छै सौराठ सौराठ सभा गाछी कहल जाइ छै जे दुनिया के सबस पैघ वर सब के जे मेला लागे चलय ओ सौराठे मे लागे चलयै द बिआह करय कें सौराट मे सभा लागे छल अपन लड़का के लऽ के आबे छलै अडर देखोब न जाइ छै मतलब जे लड़की केहन छै केना छै लड़का पसन्द आबि गेलै ई लड़का हम की कहे छै लऽ जाइ छी हमर विवाह लड़का स अपन बेटी के विवाह कर और ओ लड़का बापू के नहि पता कहऊ केओ छै ओकर चर्चा छलै जे कहै जे हम अहाँके की कहैत छै लड़का पसन्द कऽ लेलहु हँ आओर चलि गेले ओकर बियाह कऽ के ल के आबि गेले तकर बाद ओकर धर मे पता न च लैय लेकिन बिआहा भगैलई तऽ तेहन टाके पहिने की चलै यार आओर मिथिलाञ्चलमे ई छलैएा जे सिद्धानंत लिखाइ छलैए पहिले अपनो लिखाइ छै तऽ जे भी की कहै छै लड़का आऔर अथि सब छै जिनकर विवाह होइ छै ओतऽ स ध्यान सिखाइ छै विवाह पी हिनका से हिनकर हिनका स
आ देवता पितर के पहिले कार्ड जे होइ छै से समर्पित कयल जाय छै हुनका निमंत्रण देल जाइ छै पहिल
अछा तऽ ओ कह छै पहिले होइ छै जे की कहे छै जखन सिद्धांत लिखा गेले जेतय तऽ बुझियो शादी फिक्स भऽ गेलै मिथिलाञ्चल मे से गप होइ छै आओर हँ तकर बाद की कहे छै
बड़ा नीक नीक रस्मो होइ छय नए लड़की के बियाह मे कन्या परीक्षा लड़का लड़की जे दूरी अथी रहल जाइ छै विधकरी के साथे रहल जाइ छै शान्ति
हँ तऽ मतलब की कहै छै अ जे प्रोसेस कर छै जे पहिले लड़का खोजल जाइ छै या लड़की खोजल जाइ छै ओकरा बाद की कहै छै सिद्धात होइ छय सिद्धांत के बाद हुनकर दुनू के की कहै छय तिथि निकालल जाइ छै बियाह के ओकरा बाद की कहै छै अ विवाह के दिन हुनकर सबके विवाह से अथी होइ छै राति मे विवाह होइ छै और ई प्रोसेस मे मतलब बहुत सारा विध होइ छै जेहिमे बरियाती के आबे छै पंडाल सब लागे छै सजावट सब होय छै
मिथिलांचल के भोजो बड़ा मतलब बेजोड़ होइ छै मछली
हँ हँ मिथिलांचल के बहुत की कहै छै मिठाई के आओर हँ मिठाई सबके कनिको अथी नहि होइ छै मतलब मिथिलाञ्चल मे ई छै जे खायइो वाला आदमी सब बहुत मतलब होइ छथिन जे ओ सब चारि से दू से तीन से रसगुल्ला खा जाइ छथिन खाना खेला के बाद खा जाइ छथिन केहन तेहन आदमी सब छलखन ह
हँ मिथिलाञ्चल मिठाइसँ बड़ा प्रेम छै लोकके
हँ बहुत ज्यादा तऽ की कहै छै आ एहन त कि की कहै छै अथी छै ओर अ बिहारमे ई जे की कहै छै जे रात्रि मे विवाह होइ छै लड़का पक्ष के लोग बरयाति के संगे आबे छथिन कहय छै अ पहिले परीक्षण कायल जाइ छैन ओहि परीक्षण मे विध होइ छै जे विधकारी हुनका सने की कहय छय हुनका संगे हंसी मजाक करय करै छथिन बहुत कछु पूछै छथिन हुनका की कहै छय अ अलग अलग प्रकार के की कहै छै अ एकटा होइ छै अहाँके आता के बनायल ई सब
ह खाजा मिठाइ ई सब भी आबैय छय ना सनेश आबय छय
हँ लड़का के तरफ सनेश आबैय छय लड़का के कहैय छथिन कवि हाथ पकड़ कऽ उठक बैठक करबैय छथिन ओकरा बाद परीक्षण के बाद लड़का के चोरौका मे की कहे छै कुछ खुआल जाइ छै
चाँद के नीचे विवाह चन्द्रमा के नीचे होइ छै
हँ ओकरा बाद की कहै छै लड़का के की कहै छै बरण कैल जाय छै ओकरा बाद हुनका की कहे छै लऽ जाल जाय छ ओकरा बाद लड़का अपन पारम्परिक जे वस्त्र होइ छै से पहिरे छथि घोति कुर्ता गंजी ई सभ मे आबै छथिन ओकरा बाद लड़का जे कहै छै आ विधसभ चालू होइ छै ओकरा बाद एक बेर अ लड़की के ल मतलब अन्दर सँ लड़की के आनल जाइ छै ओकर बाद विवाह होइ छै और विवाहो में ई होइ छै मतलब दू एकटा सन्दोभ होइ छै एकटा वाछन्द होइ छै आओर सन्दो सबके दू बेर विवाह होइ छै एके दिन तऽ हुनकर सबके विवाह मे जादा देर के टाइम होय छै हुनकर विवाह में भोरो भए जाय छै एते मतलब प्रकार के विध होय छै ओर विवाह के ई कहै छै जखन विवाह सुबह मे भऽ जाय कहे छै तकरा बाद एकटा ओर विध होइ छै जे की कहै छै मतलब अ लड़की के बहिन पढ़ै छथिन लड़का पहिने ओकरा बाद की कहै छै ओ अ की कहै छै अ लड़का लड़की अ चइल्ड दिन तक वएह घर मे रहै छथिन जेकरा की कहै छै कोबर घर कहल जाइ छै ओहिमे की कहै छै साँझ के हुनकर सब एकटा आओर विध होइ छै जकरा मौहुहक कहल जाइ छै जाहि मे बगल अगल के जते भी स्त्री सब होइ छथिन ओ आब क गाना गाबै छथिन खीर बने छै खीरके की गीत होइ छै एक थारी त दोसर थारी मे लऽ जेब अहाँके की गीत छै होइ छै
हँ खाली एक चेंज होइ छैर कोर लगाबल जाइ छै एक दूसर त
हँ ओहोमे मिठाई सब रहै छै बहुत तरह के पकवान रहे छै डेली के डेली मिखाई ओहि ल रहे छै
आ हुनका सबके चार दिन त करे के हो छै बिना नमक के
हँ बिना नमक के खाना खेल जाइ छै आओर जे खाना होइ छै मतलब लड़का आऔर लड़की के ओ बिघकरी जे होइ छथिन वेह बनबै छथिन आओर हँ आओर जे बिध करी होइ छथिन ओहो की कहै छै नमक नहि खाइत छथिन ओहो हुनका संगे अनोना करै छथिन
हू
और चाइर दिन के बाद जखैन कि कहै छी सब भऽ जाइ छै तकरा बाद हँ
चौठारी के दिन होइ छै जाहिमे की कहै छै भगवानक पूजा होइ छै ओकरा बाद की कहै छै भोज के व्यवस्था सेहो होइ छै जे आस पड़ोस जे रहैत छै
हॅं मछली चावल के बहुत अच्छा से भोज होइ छै आ ओ दिन खीर पूरी भी गाँव घर मे ने गोतिया भर मे बाँटल जाइ छै
हँ सब जगह खीर पुरी के हँ सनेश सनेश बाटल जाइ छै जे ची कहै छै जे
लड़का के घर से भी आयल आयल रहै
हँ ओ प ओय मे और ओकरा बाद अपना घर में खीर और पूरी बना क ओ की कहे छै देल जाय छै आओर माछ के जे खर्च होइ छै या भोज के जे खर्च होइ छै ओहि दिन के ओ लड़के पक्क्ष के तरफ
हँ मछली चावल लै के सब दै छै लड़का के मौस लड़का के भै
हँ हँ आओर मिथिलाञ्चलमे एकटा गप इहो होइ छै जे कतोअ जाय छियै अ ओहि दिन एकटा आओर अथी होइ छै जकरा कहल जाइ छै सौजन आओर सौजन मे ई होइ छै जे लड़का आऔर जे लड़काे सार होइ छै ओ खाना के खाना खेला के बाद एक दोसरा पर खाना के फेका फेकी करे छै मतलब ए अ अपना मे सँ कोनो
बड़ा गीत गीत के तरीके से हुनका सबके इहो देबल जाइ छै
हँ हँ मिथिलाञ्चलमे गीत ह बहुत सारा एहन गीत छै जे कि जाहिमे की कहे छै अ गाइर के संयोग के हास्याद पद बात होइ छै मतलब ओ हँसी मजाक के लेल कैल जाइ छै जे आओर जकर खराब नइ लड़का म हाँ हाँ हँ मैथिली गीत उत सब तऽ होइतइते छै की मतलब गाइरो परहै छै आदमी अगर मे मैथिली भाषामे तऽ सामने वलााके नीके लागैत छै जे मतलब की कहि रहल छै तऽ ओ हँ
हँ मैथिली और मैथिली मतलब अ एहन कहल जाइ छै जे मैथिली भाषा जे छै से बहुत मतलब मधुर भाषा छै स्वीट लैंग्वेज छै
घुर जा दही देख लेलिए बहुत लोक खुश
हँ मधुबनी मे मिथिला पेंटिंग भी बहुत फेमस छै मिथिला पेंटिंग के आब बहुत सारा प्रचार प्रचार भी भऽ रहल छै और विवाह विवाह मे मिथिलाके पेंटिंग के हं हं कोवर बनैल जाइ छै मिथिला पेंटिंग पेंटिंग सँ और कोबर कोबर एक प्रकार के अथी होइ छै जेहिमे बहुत प्रकार के चित्र होइ छै अहाँके कछुआ भगवान विष्णु लड़का लड़की के नाम हँ अरिपन अरिपन पड़ै छै अरिपन के प अथि बनायल जाइ छै तऽ ईसभ प्रकारके हँ हँ और तकर बाद जतबे जखन भऽ जाइ छै चाइर दिन तकर बाद अगर कहै छै पतरा मे दिन निकाइल क तकर बाद ओ करै छै अगर विदा कर के रहे छै लड़की के तकर बाद जाक ओ चार के बाद विवाह होइ छै और ओकर बादो विवाह के बादो अ की कहै छै मिथिलांचल में बहुत सारा विध होइ छै जेना मधुश्रावणी के होइ छै वट सावित्री के होइ छै ओकरा बाद की कहै छै अ एकटा विध होइ छै जे दुर्गा पूजा के बाद होइ छै जेकरा हम सब कोजेगड़ा कहै छियै जाहिमे मखान के वितरण सेहो होइ छै त ई सब प्रकार के बहुत सारा विध होई छै बियाह
जनेउए मे हो जाइ छै बस बराती निकले छै
हँ
लड़की के विदाई शादी के चार दिन बाद पाँचवा दिन जेकर मन कैलक कैलक अ न त ओना एक महीना सवा महीना बाद कैलक
बात
आ सब सांझ होइतै न त ग‌उना भी त होई छै धूम धाम से भोज भात पूजा उजा सब सा
हँ
और दुनिया अनेक टा के लोग आबै छै त दुनिया के रिश्ता के रिश्तेदार पट्टी पटदार सब आबै छथिन ने
सब सब मतलब की कहै छै हुनकर उपस्थितिमे विदाई समारोह होइ छै
ठीक छै धन्यवाद
ठीक छै धन्यवाद